साथी
हा दीषाथी
हँ ठीक छी खाना खेलों
हा हा बहुत देर पहिलै अहाँके ने अहाँ तऽ रोटी केने आयब
हँ रोटी तऽ चिकन हमरा तऽ घोर में दिन में रोटी अहाँ खालौ कि सभ खलौ
हम भा हम भात गन मे ओलली हइ है
हँ हा
ओल की सब्जी हँ ओल की सब्जी केलहु है बहुत और हँ ओल की सब्जी त बाद वहै की ओल की चटनी आलू परोर के भुजिया भूजिया
हँ अच्छा पप्पा ठीक छैथ
हँ सभ ठीक छै। अहाँ सभ आदमी ठीक छी न
हँ हम सभ ठीक छी पूजा भाभी अहाँके के लागे छै। बहन छै।
हमर बहिन अछि।
सऽ अच्छा सहदर बहिन छी सभ
हँ हा हा
बढ़ निक छी छथिन ह हा तऽ भाभी जे छथिन तऽ कहि नहि सुके छै। बड़ निक छथिन। बड़ निक हँ आवतिक अवतिक डाल भात खेबै
हँ हा ओ
पढ़थिन जेहन ननै छथिन। तेहन भउ छथिन। ब पाके में कहै छै। भगवान सभ केँ भाव जेनातेत सभ केँ भौज बदमश नै होइ छै।
न न तू ह ज लडिस तान तून भै